हलो।
हलो हलो हा।
हलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
छा था कयो, रोटी वटी खाधव?
हा।
छा खाधोव?
मां, कुंदुरन जी भाॼी।
अच्छा, ॿियो?
जी।
फुल्को, चांवर?
जी?
ॿियो छा खादो हुन सां? हा जी।
चणन जी दाल।
छा कंदा आहियो तां? अच्छा, ॿियो छा कंदा आहियो?
ट्यूशन पढ़ाईंदीया।
ट्यूशन पढ़ाईन्दा आयो, न नंढे ॿारन खे वॾे ॿारन खे? हैलो।
बिना।
नंढे ॿारन खे, वॾे ॿारन खे?
नंढनि ॿारनि खे
नंढनि ॿारनि खे, अच्छा मतिलबु ईय अ सेकेंड इयर
प न जे केजी वन, केजी टू हा
हा फस्ट सेकेंड ता ही आ, हा उवो ई मतिलबु के केजी वन खा फस्ट सैकेंड ताईं, हा हा ॿियो ॿुधायो? कोई नया समाचार सभु ठीकु-ठाक अहिन घर में? बढ़िया आहिनि, ॿियो भैया वग़ैरह छा कंदा आहिन?
हा
मां तो जॉब कंदो आहियां।
तहां जॉब कंदा आयो? हा, सुठी ॻाल्हि आ, जी जी।
हा, भईया छा कंदा आहिनि हुते?
कोचिंग
कोचिंग, अच्छा काथ?
न हा, असां छत्तिसगढ़।
छत्तिसगढ अच्छा छत्तीस हा, ॿियो ॿारु बच्चा?
मुंहिंजा ॿार ॿ हिकु ॿारहें में पढ़ंदो आ, हिकु अठे में पढ़ंदो आ।
जी
हिकड़ो ॿारहो पढ़ंदो आ हिकु अठों पढ़ंदो आ
अच्छा ॿ, ॿई ब ॿई बालक इन?
हा हा हा
ॿई अच्छा
हा, जी जी
तो ठीकु-ठाक
हूं म
ठीकु
पो तहांजा ॿारु छा कंदा आहिनि, तहांजा ॿारु छा
न असांजा न, असां पाणई ॿारु लॻा पिया आहियूं
हा, सुठी ॻाल्हि आ।
ॿारु आयूं।
हा ठीकु आ न त
हूं त असां जा ॿार अञां काथे आया आहिन।
हा
ॿियो सभु बढ़िया आये न?
सभु बढ़िया बढ़िया।
ॿियो सभु छत्तीसगढ में सभु मज़े में?
बारिश पई ती पए छत्तीसगढ़ में, हा बारिश पई ती पए मींहुं पयो तो पए।
बारिश आय पर हल्की हल्की आए जेमे तेमल।
हा सॼो ॾींहुं ती हले न। जी जी। हैलो! हेलो हेलो हेलो